ह
त
ठीक हेलो ठीक छी
हेलो
हैलो आवाज आबीय
हँ अै आ कू
हँ ठीक छी हँ बढ़िआ ह कता आ कतय छियै कतय रहै छियै आहा
हम वेस्ट बंगाल मे रहै छी ह हमर गाँं सिजल भेल
सिजोल भेल अच्छा
आज देतै
हमर गामंव सासुर भेल अहाँ के लगमा उ्जान लगमा भेल आओर आ नैहर भेल सीतामढ़ी आ रहै छी हँ रहै छी मुम्बई
अच्छा अहाँ रहै छी मुम्बई में हमर सासुर रह अछि राघोपुर प रह हमर मम्मी के घर मने नहट अ सिजौल लंच आ रहै छी वेस्ट बंगाल मे
कर कक आ आओर सब बढ़ििया छै ठीक छै खाना खेलहुँ
हँ खेलहुं बस एखन ऑफिस मे छलहु हँ ने तऽ एखन दस मिनट के टाइमे छल हमरा तऽ हम कॉल लगेने छलियै हमरा नम्बर त ऑलरेडी प पता रहै छै ककरो हमरा य अहाँके ककरो भ सोचल
अपना एक दसरा क एक दसर के। सपो र्ट करबै तऽ आब नहि भऽ सकै छै टास्क पूरा ककरो नहि भऽ सकै छै किये त एक दोसर के सपोर्ट करबै रखने न हेतै आहा हमरा कौल करबैहम अहाके अहा के करबैतखने न आहा के बारे में हम झेलबैहम अहा के बारे में जेना अहाँ लग गाव से बिलोगै छीिय अहाँ अलग परम्परा छै अहाँकेँ अलग नियम मे छै अहाँकेँ सासु मे अलग हयत लैयर मे अलग आयत हमर अलगय हम दरभंगा साइड के छी हमर अलग नियम अछि सासुर को। केना रहै छै सभटा सभटा तऽ जान एक दूसरा से बात हेतै तखने ने चल
दीदी हमरा एगो चीज समझ मे नहि आबि रहल है मने हम एगो चीज समझय चाहे छी। से मे जेनाकि हम अहाँ से एखन बात केलहु हैं ठीक छै तऽ मने एक दिन मे अहाँ से हमरा एके बेर बात हो सके छै
आ नहि चारि बेना अहाँ हमरा से बात कऽ सकैत छी एहन कोई बात नहि छै एकोटा से चारिे बेर बात भए सकल छै पाँचवा बेर नहि भए सकल छै दिन भर मे चारि बेर भए सक
यानि कि दस मिनट मैक्सिमम।
हँ दस मिनट मे अपने यै फोन कट भऽ जात
अच्छा अच्छा अच्छा।
सुभ।
अच्छा अच्छा अच्छा चाय पानी भऽ गेलै
ह चाय पानी भऽ गेल अहाँकेँ भऽ गेल अहाँकेँ बियाह भेल अछि ने अनुजी ह तऽ फेर घर जाई आब तऽ घर मे सबटा काज करैत आब
नहि नहि नहि नहि नहि एहन कोनो नहि छै मने एतय छै हमर मम्मी के पास एखन रहि रहल छियै कोनो बाबू सभ के एतऽ पढ़ि रहल अछि ई शुरूसँ मने बचपनेसँ हम एतऽ बंगाल मे रहै छलियै ने तऽ बाबू आब डेवलप बिहार मे ओते हमरा गाव मे आ बहुत कनि दिक्क भऽ गेल बौआ सभके लऽ कऽ तऽ दुआरे हम मम्मी पप्पा लग एतय आबि गेलिय तऽ तऽ एते बौआ सब पढ़ै छै एते पढ़ै छै तऽ ओ बौए सभ लगमे एखन हमर हसबैड रहै छथिन ओतऽ गाव मे आबै छथिन कखनो कहियो कालके आबै छथिन।
ह अच्छा आ ह नहि नहि ठीक ठीक छै ने अखन देखियौ अहाँ मतलब ई जे यहाँ। बाहर जाकऽ हो सकैत छै आ जकर छोट बच्चा छै से तऽ बाहर जाक पॉसिबल नहि छै बच्चो देखौ आर देखियौ हरे जगह अनुजी आ रह परम्परा सँ सासुरो के नियमल छै करो सासुर मे छै के अहाँकेँ एकदम ससुर बहुततो जकाँ रहत
हमर मिथिलांचल के यही छै ने स्वभाव बात तऽ से छै ने
कहै छै मतलब हमरा। हिसाब से अहाँकेँ चलय पड़त आ फिर उ जरूरी छै बहुत जरुरी छै ने कि अहाँ वह घर मे छै ओहि हिसाब से ओ कल्चर के। साहाँ नहि जियब त फेर अहाँकेँ आगा कोइ मायने नहि अछि
हँ बिल्कूल बिल्कूल सही उएह बात छै मने ओहि मने कतहु भऽ के न आरे से नहि एम्हर ने ओम्हर कतबो क ओनाहिमे तऽ अहाँकेँ ओनही मे जेनाके रहबै ओहि मे रहब
ह कुल कुल खनदान के बेटी छै एहि पर भी बात अबै छै ने छै कि नहि हँ केहन घर के बेटी हँ ओर छोट मोट के वजह से लोग अपन माय बापके तऽ अउप इ इन्सल्ट नहि करा सकै छै आम ओर सभ कऽ एहिहिना नहि छै कि आब तऽ बेसी तर अपन मिथिलाचल के बेटी पढ़ले लिखल हो
हँ ओ पहिलका जमाना वाला चलि गेलैन एखन आब तऽ सभ एजुकेटेड छै केओ अहाँकेँ मूर्ख नहि केओ बेसले एहन के छै नहि सभ पढ़ल लिखल सभ छै बात से छै आओर दीदी अहाँकेँ चाय पानि भऽ गेल
हँ भऽ गेल अहाँ मे चाय पानी अहाँ पीलहुँ चाय पानी अहाँ कखन जायब ऑफिस से घर
हमर साढ़े आठ बजे छुटी हैतय दीदी। ह ह साढ़े आठ बजे छुटी हैतय तऽ साढ़े आठ बजे छटी हयत फेर जे घर जायब नै बाज
हँ हँ वेस्ट बंगाल मे कोन जगह रहै छियै हुँ अच्छा बढ़िआ हमु गे हमर नानी हमर हमर नाम कीति कीति भेल कीति चौधरी अहाँकेँ क चौधरी अछि झानी अछि हँ अहाँकेँ कते बौआ अछि दूगो के एगो
हमरा दूगो एगो लड़का एगो लड़की यै
अचछ हमरो एगो लड़का एगो लड़की।
अच्छा बौआा सभ पैघ भऽ गेलै किछ
नहि। अखन एगो छोट छथिन डेढ़े साल के अछि बेटी आ बेटा अछि दस साल क ह ह ह बैंक हमहू बैंक जॉब कर छल सी बी आई मे बट एहि कारण हा मतलब प्रावेट से्टर से छै ने गोवर्नमेंट छल प्रवेट सेक्टर से ही घुसल छल बौआ भऽ गेलै तऽ फेर सँ छोड़ऽ पड़ा घर मे बैस पड़ा
चाक देखने बहुत।
ह बहुत जरूरी छै अच्छा हैं नीके छै ने भी फिल्ड मे नॉलेज होबा कऽ के चाही
सान के ओ पहिलका जमाना चलि गेलै दीदी अहाँकेँ एखन निकलनाइ एखन
अखन अपन मिथिलांचल मे बहुत तरक्की भेल छै अपन मिथिलांचल मे बेटी बेटी सभ के सभ तरह के फ्रीडम भेटल छै आब ओ गेले जमा हा ओ जमाना गेल्ले रह और सभ बेटी तरक्की तरक्की करै छथिन आओर सभ बेटा तरक्की करै छथिन एहन केओ नहि छथिन नै कि हँ बैशारी केओ बैशारी खाइ छथिन जे बच्चा के नॉलेज छै ट्यूशने पढ़ाके कमाई छथिन छै कि नहि
हैं बिल्कूल एखन निकलना है इंसान के बहुत ज लड़का हो है लड़की।
जते अपना सभके के नॉलेज नहि होई छै ओहिस हमर सभ के बुजुर्ग लोको के नॉलेज छै
हँ बिल्कूल बिल्कूल बहुत जरुरी बहुत जादा नॉलेज छै बहुत जादा एखन घर मे बैस के किछ फायदा नहि हेवबाक के चाही इंसान के किछु ने होइ छै किछु ने होई छै एकदम बौका देना बैसल रहु कुछोहाँ केसा क फायदा नहि रहै किछु हाथ पैर कमा लिय आ किछु कऽ लिअ जा बहुत जरूरी छै एखुन का जमाना मे एखुन का जमाना एखन तऽ एतेक मने बढ़ि रहल छै आगहाँ कताँ बेकुछ बने बाहर फील्ड के नॉलेज बना इन्सान क
बहुत जरूरी छै आओर आब आब कऽ तऽ सभ सभ काज मोबाइल से होई छै आज कल सभ चीज इंटरनेट जे पढ़लो नहि छथिन तनको नॉलेज छनि आर जे पढ़ल छथिन तिनका तऽ नॉलेज रहबे करैत छै।
ह से तऽ बसै छै से तऽ बहुत बिल्कूल सही छै दिनमे मतलब ई काम जे छै
हँ
न हमरा नै हमरा सबके अथी जे अहाँके दिन मे अहाँ सुबह से या राति मे कखनो अहाँ बात कऽ सकै छीयै
कऽ सकै छी हँ हँ कऽ सकै छी हँ से कऽ छै कतौ भी कखनो हँ हँ हँ हँ हँ हँ नै नै नै कोय नै कयोटाइ मम्मी हम ई पता चलि गेल कि कोइ टाइम प भी बस हो छै कोइ उ दिक्कत नै छै आर हँ
अच्छा अच्छा आर चलबै तऽ अहाँके के सब रहै
मैक्सिम दस मिनट अहाँके परफेक्ट बात करऽ ही पड़त आर एखन तऽ अहाँ मधुश्रावनि आबय वाला अछि तीन अगस्त स हँ बहुत नीक पाबनि छै न पाबनि बड नीक लागै छै हँ आ अबी अहाँके आसपास न केओ नै अछि पवनैती हँ से बात छै न हँ बहुत कमे अपन बिहार लोक जत भेट गेल तऽ भेट गेल नै पबनैती सब भेटै छथिन त कते नीक लागै छै ओ साथ अपनो तैयार होव
हूँ हूँ ना ना
अच्छा सा कल्चर
हूँ हूँ ना ना ना ना ना ना ना हूँ
आ आओर सब कहू सब ठीक छी न स्वस्थ मम्मी पप्पा सब ठीक अछि सौस ससुर सब ठीक छथि हँ
पोप ओईगलो किछु नै एरकम
हँ आर अच्छा
आओर अहाँके बंगालके फेमस डिश की अछि
बंगाल के एतिहासिक तऽ बुझले आय सब एक मिनट
हँ
ठीके छै आओर कहू
सब बढ़िया माॅं सब लंच मे की सबकने छलौ यै अनुजी
हँ कि अपने रामपुर के छथि हम त भेलौं फतहपुर ह आठ सए पञ्चानबे क
लंच लंचमे की सब केने छलौ हँ कहू न
कथी से एलहु ट्रेन से
अनु लंच मे की सब कने छलो
की सब लंच मे केने छलो की सब लऽ कऽ आयल छ उ घरसँ हेलो हेलो अनू हेलो
अनू हेलो
हेलो अनू
अनु फेर सब ठीक सासुर जाइ छी उह
सासुर जाइ छी हेलो हेलो